हालू।
जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल। कहिड़ो हाल आ? सभु बढ़िया, हिकदमि बढ़िया।
सभु मज़े में, तव्हां ॿुधायो कीअं आयो?
हिकदम ठीक, बढ़िया।
बढ़िया, छा कयो था भेण?
मां? टेलर मुंहिंजो छुटी ते आ त वेठी सलवार पई थी ठाहियां। कंहिं ग्राहक, हा कंहिं ग्राहक खे ॾियणी आ।
तव्हांखे त सुठो हुनर आ। सभु कपिड़ा ठाहे वठंदा आहियो?
हा सिंपल वॻो त ठा हे ही वठंदी आहियां। हरि ओम, मूंखे बचपन में पतो न हो कि हिन टाइम कमु अची वेंदो।
त रोज़ी रोटी हुन सांही हलंदी आ, न मथे वारे खे ख़बर थींदो आ।
हा, हा, हा, हा, तमामु सुठो। तव्हांखे ख़बर आ भेण? मुंहिंजी माउ बि मूंखे सभु कुछु सेखारियो आहे।
अरे वाह इलाही सुठो, बढ़िया।
ॼण त ॿिया कपड़ा सिबण बि ईंदा आहिनि। अउं सभु कम इं दो आहे। हा, सभु तरह जी कढ़ायूं, बुनाई सभु ईंदो आहे। पेंटिंग सभु सभु सि सिख्यल आहे। सभु सिख्यल आहे। आउं सिंधी कढ़ाई हूंदी आहे न असांजी सिंधी कढ़ाई बि ईंदी आहे मूंखे।
अरे इलाही सुठो, इलाही सुठो, बढ़िया।
पंहिंजे हथ जा हुनर सुठा आहिनि न? सभु अचणु खपे न ज
हा, कहिड़ो बि टाइम अचे थो, हुनरु कम थो अची वञे।
हा, बिल्कुलु, बिल्कुलु।
हा, अउं कॾहिं बुखो न मरंदो आ, ख़ाली न विहंदो आ, जंहिंखे कमु ईंदो आ।
बिल्कुलु, हा मुं मुंहिंजी मां मां चवंदी आहियानि की पढ़ाई त ज़रूरी आहे। पढ़ाईअ सां गॾु त हथ जो हुनर बि ज़रूरी आहे, छोकी समय समय जो ख़बर नाहे, कंहिं मल कीअं, मतिलबु बि मुड़ी वञे कंहिं पासे हली वञे त पढ़ाई कमु अचे त पढ़ाईअ में कुझु कयो? ऐं पढ़ाई में कुझु करण जो मन न आहे पंहिंजे परिवार सां गॾु पंहिंजे हुनर सां बि तव्हां कमु हलाए सघियो था। ॿियो कुझु न त पंहिंजा पाण जा कपिड़ा त सिबी पायूं ता।
बिल्कुलु इलाही सुठो, इलाही बढ़िया।
बिल्कुलु ई हा ह।
कमु अचणु इलाही ज़रूरी आ। छोकिरी हत्या सि कम त ॿिन्हिनि खे कमु अचणु ज़रूरी आ। छोकिरे खे छोक री खे, बंट छोकरी खे त वधीक इलाही सुठो आ कमु अचे त।
हा, अॼुकल्ह छोकरनि लाइ बि वेचारनि लाइ ॾाढी मतलबु ब कॉम्पिटीशन वधी वई आहे। पढ़ी पढ़ी ॿार चरा थी विया आहिनि, पो बि नौकरिन जो हाल ख़राब आ। पेपर लीक थी वञनि था, नौकरियुनि में बईमानी हले थी अउं पैसे पाई सां लोग नौकरिन ते लॻी वञनि था, रिश्वत
हा रिश्वत ॾेई नौकरी पई थियूं मिलनि, अॼुकल्ह जंहिंजा सुठा नंबर था अचनि उहो बि अलाए कीअं
हा। उहे पुठियां रहिजी वञनि था अउं जंहिंजी ॼाण सु सुञाण आहे, हू पंहिंजी जान सुञाण सां, जान पहचान सां नौकरी वठी करे अउं क़ाबिल माण्हु खे पुठियां करे सघिन ता, ॾाढो कि
पी एस टी वारनि खे वधीक पहले नौकरी थी मिले, त हे बि असांजलि चाहे हो आ, कि असां पोयां ई ता रहिजी वञूं।
हा भेण, तव्हांखे ख़बर आ, जीअं की असां आज़ाद थियासे, त हुन मे हे हुयो कि ॾह ॾहनि सालनि लाइ इहो ठातलु हुयो, कि जेके हेठि जा़त वारा आहिनि हुननि खे, मतिलबु ॾहनि सालनि लाइ रिजर्वेशन मिली हुई, पर हाणे सेवनटी फाइव इयर्स, छहतरि साल थी विया आहिनि पर अॼु ताईं बि उहा व्यवस्था कहिं बदली न सघियो आ, कहिं कुझु न करे सघो आ, अॼु
हो सॼो। करप्शन हेे आ, सॼो हो ई आ की वोट वठण लाइ नेता सभु हो करनि पिया था, वोट खपनि त चेंज नथा करनि, जेको बि चेंज कंदो त हुनजी सरकार ईंदी न। तंहिं करे ईअं पियो तो थे न, बसि पंहिंजी ग धी बचाइण लाइ, सभु पंहिंजो पंहिंजो
हा, वरी बि इया सरकार ठीक आहे। कुछु त कम कयो तईं, कुछु त थियो आ, उम्मीद उम्मीद आ, उम्मीद मां दुुनिया कायम आहे। ई थी सघे अॻिते हली कुछु सुठा कम करिन असांजे ॿारनि लाइ, असां त रहिजी वियासे। एतिरी पढ़ाई लिखाई करे बी, छोकी असां, उहे हेठि जा़त वारन मे न आहे, आ अचूं था सिंधी माण्हूं सिंधी माण्हूं शाहूकार आहियूं। त असां लाइ त, हा। असां लाइ त सरकारी नौकरी आहे ई न, हा। पो बी, कुझु न कुझु करे कमु हलाए रहिया आहियूं।
हा, बट हे बि सुठो ठाहियो तांजी सिंधी अकेडमी। सुठी ठाही आ, अज सुठो पियो था कमु करनि, हा न?
हा, भेण कमु त सुठो कनि था पर असां जीअं ॿारनि खे चऊं था न, की सिंधी में पढ़िहाई करो, अॻिते हली, मतलबु सिंधी स्कूलनि में वञी पढ़िहाई कयो त ॿार इहो ई सवाल करनि तां, हर हर इहो ई सवाल करनि ता की असां पढ़ी वठूं त असांखे नौकरी काथों मिलंदी? इन छा असां जो। छा आए अॻिते हली असां छा करे सघूं ता पो इन इन सुवाल जो जवाबु ॾियणु ॾियण बि ॾुख्यो थी वियो आ न असां लाइ।
हा त सबु अंग्रेज जीअ ऊं हुनमें ई, कल्चर में वञनि पिया ता ॿार। हुननि खे लॻंदो आ, हुन हुन में ही, हो पियो तो थिए, अंग्रेजी ॿोली अंग्रेजी पढ़ाई सभु हुनमें ई तरक्क़ी आ।
हा, अंग्रेजी ॿोली सां उननि जो वाधारो थे तो न, त काथे न काथे हिते कम मिली वञेंनि थो नंढो वॾो, त गुज़ारो त करिणो आ न हर कंहिंखे।
हा बिल्कुल, सिंधी खे बि एतिरो हो करनि न, की हिनमें सिंधी ॿार हिन में ही तरक्क़ी करनि। अहिड़ो कुछु थे बढ़िया।
असां त चऊं था न सिंधी माण्हुनि खे गॾिजी करे पंहिंजी बि हिकिड़ी पार्टी ठाहियो। पंहिंजे हक़ लाइ ॻाल्हि कयो, असांखे बि कुझु न कुझु मिले। छोकी आज़ादी खां पोइ ई असां अची विया आहियूं पंहिंजी मेहिनत करे पंहिंजो कमु हलाए रहिया आहियूं। अऊं देश में ॿि।
तरक्क़ी कई आ देश विदेश सॿ जॻह तरक्क़ी कई आ सु
कई आ असांजी मतलब जीअं- जीअं असां तरक्क़ी कई आ उंह- उंह असांजे देश ॼी ॿि त तरक्क़ी थी आ।
बिल्कुल थी आ।
देश-देश जे असां। देश ॼी पैसे में ॿि त असांजी भाॻीदारी आ असां कमायूं ता त असां टैक्स बी। ॾियूं था सरकार खे पो सरकार असांजे लाए ॿि त कुछ करे न।
बिल्कुल करणो खपे सोचणो ॿि खपे हिन बारे में न। सोचणो खपे हा।
ज़रूरी आ इयो ॿि कम न त कोशिश कयूं। त असां सिंधी जेके आयन दिल्ली शहर ॼा गॾजी करे कुछ कम। करन ऐड़ो क असांजी अॻ। हुते जेका ॿि नई टई अचे असांजा ॿार अचन हुनन जे लाइ कुछ नयो कम थी सघे।
सही ॻाल आ करणो ॿि खपे बढ़िया ते करें ॿार ॿि न। सिंधी संस्कृति खे अॻयां खणी वञन न त सिंधी छॾंदा ता वञन। ॿार के कोई नथो ॻालाए कुछ नथो करे सॿ सिंधी खे पोयां तां छॾन।
हा सिंधी सकाफ़त ख़तम ई थी वई आ ॿारन खे चयो सिंधी। ॻालायो चवंदा आयन न छो ॻालायूं। ॿुधायो उनन खे शर्म ती अचे लालच अचे ती पैंॼी ॿोली। ॻालाइण में ॿि लॼ अचेती इय ॾिसी-ॾिसी असांखे। त ॾाढो दुख थेए तो ॾाढो कैड़ो किनो हाल ती वयो आ असांजो।
हा सिंधियन खे पोयां पया ता करन अॼकल सॿ।
हा त असां त ॾाढो कम कयो रया आयूं सिंधी में। की ॿार अचन अॻते त ॿारन लाए।
इलाई बढ़िया खन।
हा ॿियन तवांखे पयो ॿयो-ॿयो छ। छा हूनर आये ॿयो तवाखे ब्यूटी पार्लर वग़ैरह ॿि सिखयल आयो।
हा सिखियो ब्यूटी पार्लर ॿि सिखियो वटि खोलियो बुटीक मां। ब्यूटी पार्लर सिखयो, कढ़ाई सिखी। पेंटिंग सेखारींदी हुअम मां हुते पैंॼी ममीअ ॼे हुते। इलाही ॿारन चमाव। पेंटिंग सेखारी दिल्ली मां सिखियम त हुन गांव में हुअम राजस्थान। उते नई शय हुई माणु इलाई। रुची पया वठन हुनमें सिखण ॼी। ईलाइन खे सिलाई ॿि सेखारी मां। पेंटिंग ॿि सेखारी हुते मां माणुन खे।
हा घोट में त माणु खे नया-नया जेके हुनर हूंदा आयन। ॻोठ में त माणु सि सिखण ईंदा आयन पर शहर में त थोरा वधीक माणु होश्यार आयन। उह ई त इ हुतो जा माणु हुनर सिखण में टाइम न कंदा आयन हुनन खे लॻंदो आ कि घुमी फिरी मज़ा कयूं।
हा दिल्ली ॼा माणु न सिखन। न शौक़ कोन तन खाओ। आराम सां बस खाओ औं सुमो आराम कयो टीवी ॾिसो हे ई शौक़ तन माण्हुनि खे।
हा बिल्कुल बिल्कुल ओॾे आ न गांव जा माण्हू सादा। सुमदा हूंदा आहिन न उहे कोशिश कंदा आहिन कि असांजा आड़े पाड़े वारा असांजी वॾाई करन असांजी नेकी करन असांजी। चङा ई करण हिन लाइ सुठा।
इज़त लाइ सुठे कम लाइ चवंदा आहिन गांव जा माण्हू न। बाक़ी शहरन में कोन्हन। न कंहिंसां कोई ॻाल्हाईंदो आ न कोई मतलब रखंदो आ शहर में त हीअं बि - - तो हले अॼुकल - -
शहर में माण्हू कंहिंखे ॾिसे बि नथो कंहिंजी परवाह बि न करे। न उहे सोचन था की असांजो हा। बस दर बंद करे सभु पंहिंजी शान में - - शान में बध हो आहिन वधी- - की असां वॾा आहियूं बस ॿार बि वॾा - - वॾा नंढा थी विया आहिन हिते नंढा वॾा थी विया आहिन। इहो ई आहे सभु ॿेवस आहिन छा कयूं। इयो ही आहे हा बिल्कुलु बिल्कुलु - - तव्हां बेबस जे बारे में त न ॿुधो हूंदो।
कहिंजे बारे में - -
जो बेबस कवि किशन चंद बेबस। जे बारे में त न ॿुधो इहो नए दौर जो बानी शायर। हुयो सभु जेके हारी हुया मज़दूर हुया आज़ादी - - हा पहरे - - आज़ादी खां पहिरियों जेको टाइम हुयो न हुनमें हे असांजा बेबस - - शायर जी हुनमाल सभु जेके हु चापलूस ई कंदा हुया शायर सभु शाइर हुआ न अंग्रेजनि जी चापलूसी कंदा हुया हुन महिल इहे - - सरकारी मास्टर हुया तालीमदार - - कवि किशन चंद बेबस त हे छा। कंदा हुया मास्टरी कंदा हुआ सरकारी पर लिकी लिकी। सुठी सुठी कविताऊं लिखंदा हुया आज़ादी लाइ इंकलाबि कविता आहिन छोकि हुन माल जेका जैफा हुई नारी हुई हुन जी हालत ख़राब हुई - - आरी मज़दूरनि खे मज़दूरी न ॾींदा हुआ अंग्रेज उनि जो शोषण कंदा हुआ। ऐं हा स्त्री जो सम्मान न कंदा हुया। हुन टाइम बेबस स्त्री जे लाइ हा स्त्री जो - - मतलब सम्मान करण जी कविताऊं लिखियूं ऐं - - खुली करे हे सरकारी जेको हुयो - - सरकारी व्यवस्था हुयूं जो विरोध न करे सघंदा हुया न। इलाए हिनन पंहिंजो तकल्लुफ़ु बेवस रखियो कि मां बेवस आहियां। मां खुली करे कम न करे रहियो आहियां हा।
अच्छा अच्छा त इलाही कयो हूंदो हिनन।
इलाही कम कयो आहे इलाही इलाही इन न जैंफाजी - - जेका ॿाहरी सू आ न गिल - - चपली हुनन खे न ॾिसो हुनन हुन जे अंदर ई सूह खे ॾिठो। जंहिंमें उअ पंहिंजो जे चहे जंफाए केतिरी बि ॿुढड़ी थी वञे ॿुढी। थी वेंदी आहे पोइ बि रधे- - पकाए पचाए पंहिंजे घर खे खाराईंदी आहे। हुनन जैफ़ा जो इहो रूप ॾिठो जंहिंमें जैफ़ा नौ महीने - - पंहिंजे पेट में ॿार खे धारे अऊ सॼो कम करे थी ऐं ॿार खे - - जनम ॾे थी त बेवस नारी जो हिकु अलॻ ई रूप ॾिसियो - - अलॻ ई ऐं ग़रीबन जी झोपड़ियन जे लाइ बि लिखियो होअ। की ग़रीबनि जी झो - - कपड़ीया उनमें खुली हवा अची थी खिड़की में उ शादी सु - - दी आ हुनजी छपर थधी हूंदी आ। त अमीरन जे घर में बि एतिरो सुख न हूंदो आ जेतिरो सुख ग़रीबन जे। झूंपड़ी में हूंदो आहे गरीबन जी झो - - झोपड़ी में हा उहा सादी जूअर जी रोटी खाइण था खट ते सुम्हन था। बेवस साईं कुझु अलॻि ई तरह जी कविता लिखी
अच्छा मां न ॿुधियूं आहिन हिन जूं कविताऊं।
हा उहई आहे न ॾाढा सुठा आहिन तव्हां पढ़ियो हिननि